की हाल चाल
बहुत बढ़ियाँ अपन कहियौ
अपनो बढ़ियाँ
हम तऽ किछु नय हम आबि गेल छी ऑफिस ऑफिस के काज सब मे छी लागल कनी काल चलतै ओना ऐसेही छी समय गर्मी अछि मेघ लागल अछि
इहाँ से मे वाह इम्हरो मेघ लागल हय।
हँ बारिश नय भेल ए एखन।
कै अहाँ सभके तऽ दू दिन पहिने भेलो रहै इम्हर तऽ सेहो नय भेलै
निरंजन जी
तहन एहि बीच मे एहि बीच मे कतौ के यात्रा भेलैया की नय अहाँके।
अइ बीच मे हमर कतौ के यात्रा नय भेलैये लेकिन यात्रा अगर हेबो करतै तऽ। एखन हेतै नय किछु दिन बाद हेतै
अच्छा हँ गर्मी मे कतौ जाइयो वाला नय छै।
छै ने गर्मी मे मोन गड़बड़ भऽ जाइ छै तहन नय ठीक लगैत रहै छै।
ग्लुकोज तिलकोज पिबै छी न
हँ ग्लुकोज पिबै छी।
नारियल पानि
नारियल पानि नय पीबै छी।
पीबाक चाही गर्मी एतेक परि रहलै ये।
हुँ
ओहिमे नारियल पानि अति आवश्यक छै पीनाइ।
हँ। आइ तऽ भोरे भोरे भोर देख। देखलियनि आय मुकेश जी घरे पर छथि आय शनि छै ने तऽ शनि कऽ हुनका वर्क फ्रॉम होम रहै छनि तऽ घरे से आय ओ भरि दिन काज करता काज की करता लेप टाॅप ओन कऽ के ऑनलाइन बैसल रहता। आ बीच बीच मे सुतियो रहै छथि तऽ हुनका लेल एक। नम्बर रहै छै खूब सुतै छैथ। कहै छथिन जे नौकरी करै छी
नय नय पाइ पसीना के कमाइ सुति कऽ नय। ओ पाय नय पचै छै।
हँ तऽ भरि दिन सुतल रहै छै।
ओ सएह गर्मी के सभठाम एके हाल छै ने।
गर्मी के एक के रंग हाल छै।
आब कोन कोन पाबनि अपना मिथिलाञ्चल मे अबय वाला अछि। तकरा बारे मे किछु जानकारी देब।
एखन जुलाई छै तऽ आब अहाँकेँ रक्षाबंधन आयत तकर बाद जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी
तकर बादसँ हरियाली तीज।
हू ओ तऽ अपना ओ तऽ बहुत मान्यता छै। तीज के जन्माष्टमीके एहि बेर तऽ सभटा पाबनि तिहार आगू भऽ गेल मनेमास दुआरे।
हँ एक तऽ दुर्गा पूजा से ओ बेर आगू बढ़ि गेल छै-
अच्छा पिछला साल तऽ सेप्टेम्बरे मे रहे
आ दुर्गा पूजा एहिमे अक्टूबर मे हयत।
अच्छा अक्टूबर मे।
हू
अहाँके गाममे दुर्गा पूजा होइएा।
हमराग हमने खूब नीक जे कह ह आसनने ह। जे कोयलक भगवती छथिन भद्र काली बड उ जगन्त भगवती छथिन हुनका बहुत धूमधामसँ दुर्गा पूजा हुनकर कयल जाइ छनि।
हँ सुनने छी गेलो छी हम बड घीरो। रहे छै आ सुनलिये जे मंदिर के फेर अहाँ के तेल तेल सेहो नीक से लगे छै।
लगे छै हैं एकटा चीज बुझल किछु दिन पहिने मंदिर मे भयंकर चोर भेलै जाहिमे बहुत रास गहना गुड़िया सभ चोरल चलि गेल एखन तक ओहिप सरकार के तरफस या प्रशासन के तरफसँ कोनो कठोर कारवाई नहि भेले य नै चोर पकड़ेले ने समामान कर ले बात कि छै जेस
श्री भगवती जे छथिन ओतौ भेल छलै किछु दिन पहिले। ओतुका भेटलनि कि नहि
से हमरा जानकारी मे नहि अछि भेटलनि क
अच्छा कियाकि तऽ गेल रही घुमय ला तऽ देख देखने रहियै हुनकर मुकुट सभ ऊपर मे राखल रहनि और कोनो गहना नहि देखल रहै।
अच्छा।
हँ। आइ काल्हि सभ भगवानो सभके नहि छोड़ैत छनि चोर सभ हँ,
चोट चकारी गलत चीज छै।
गलत चीज छै हे कि
हू
तहन अहाँ किछु नास्ताऽ के एलहुर कि ओहिना एलहु
नहि नश्ताै छै बिस्किट खा कऽ आएल छै,
पलु बिस्कुट खा लेलू नीक केलहुँ,
हू
आब समयो अखन ओहन गड़बड़ जे कहबै से नय कहल जाय काल्हि के हिसाबे
हूं सब ओतेक गड़बड़ समय नय छै
नय काइल खन जे रहै से बाप रे बाप ततेक रौद रहे जे पूरा दिन लोग के तिलमिरा देलकै राति मे लाइन के वएह स्थिति रहै
लाइन बड कटै छै गाम मे कहाँ दनि
हँ अहूँ सबके तऽ उएह हाल अइ एहि बीच मे ठीक भऽ गेल हति
आब सुधारक स्थिति होइ छै
हँ आब सुधार भेलैया आब विवाह दानके दिन छै कि नय छै
विवाह दानक दिन एखन तऽ नय हमरा बुझल यै काल्हि खन की भेल हमरा तऽ ऑफिस सँ अबै मे लेट भऽ गेल आ लेट के चक्कर मे दूध बला एलै दूधक्षवला आबि कऽ फोन करै छलैए हम बाइकक्षपर रहियै आ शा आठ साढ़े आठ पौने नओ बजे करीब मे तहन फेर ओकरा फोन हम नय उठा सकलियै लेकिन दू तीन बेर ओ फोन केलकै तन फेर हम दुोबारा जे केलियै फोन त ओकरा हम कहलियै जे अहााँ दूध जे छै से आलो क जी के दऽ दियौन तऽ हम हुनकेसँ लऽ लेब तहन फेर आलोक जी दूध लऽ लेला तऽ लेला तऽ हम हुनका घर परर गेलौं हुनका जयते देरी कहलियन जे एक एक दिन आओर भेल रहै तऽ बर्तन ल के हम आबि गेल रहियैन तब फेर हम बर्तन लऽ के जैतियनि आ दोसर चीज बाइक छले ने असगर नय होइते लऽ गेल
नय ओमे तऽ ओइमे तऽ परबे करै छी दू आदमी के जरूरत
हूं तऽ कहलियनि जे अहाँ एकटा काज करू से अथी दही जमा कऽ राखि देबय हम दही लऽ लेब या कखनो आबि कऽ हम दहीए खा लेब हुनके कहलियनि जमा देथिन
अच्छा अहाँ जे ओतय दिल्ली मे जाइ छी तरकारी सभ किनय लए तऽ ओतहु अहाँ मैथिलीए मे कहै छियै की
अहाँ के मिथिला के मिथिलाञ्चलक क्षेत्र के जे लोक छै से भारत वर्ष के कोन एहन एरिया छै जत नय छय मेहनत इ जे छय न मेहनत इ जे छय ने से वेह टा मेहनती छैय बाद बाकी कियो मेहनत मेहनती नय छय बुझलियै तऽ ओ तऽ तरकारी वला सब‌ जे छैय से तरकारी बेचै छै ओहो सब सबटा बेसी खेले छय मैथिलीए बजति रहै छय आ हमहु मैथिली बाजि दय छियै तई चक्कर मे की होइ छय तऽ दू टाका सस्तो द दइया
बुझि जाईया अपना दिसक
हं तय दुआरे हं आ नय तऽ कोनो कोनो एकदम एहन ओरियेल आदमी रहत तेहेन टेर रहत जे ओकरा अहाँ किछ कहबै सुनै ले तैयार नय रहत
ओ तऽ होइते छय ओ तऽ अपना आपके देखबऽ लागत हम बाहर मे रहय छी सेहो सब कते आदमी के भऽ जाइ छय
हं
आ दूध केहैन रहया गामे घर जका
कतो किछु हेते गांम घर जका दूध नै ढ्ंगर द सकइ या। अपन अपनो गांम घर में ज अहाँ कीनय छी तऽ किनला पर दूध नीक ने दैय छैय। नीक दूध होइ छैय अगर अहाँ के अपना। थैयर पर में अगर माल जाल अछि ते अहाँ के अहाँ के एकदम एक नम्बर दूध भेटत। दत अदरवाइज अहाँके नीक दूध कतबो पाइ देबय तऽ नहि भेटत।
तऽ अहाँके रसगुल्ला बनेल आबया।
हँ किया नहि ऐत लेकिन दूध नीक नहि भेटत त कैना बनैल हेत। होइ की छैय होइ की छैय। कतौउ कतौउ होय की छैय तऽ लोक हलुवाई के राखी लय छैय गुल्ला बनबयला लेकिन ओकरा संगे समस्या भ जाई छैय नीक दूध भेटे नहि छैय। तहन लोक कोस लगय छैय जे हलवाई नीक नहि बनेलक समस्या से नहि छैय समस्या ई छैय। नीक दूध भेटनाय मुश्किल छैय।
अहाँ जि के नीक दूध दऽ देल जाय तऽ अहाँ कैना बनैबय रसगुल्ला।
सब स पहिने तऽ ओकरा हम फड़बैय न दूध के फाड़बैय और अथी वाला धोती वाला एकटा कपड़ा होय छैय। ओहिमे ओकरा सबटाके छानि कऽ लटका देबैय बुझ गेलियै। ओहि से की हेते धो धा तऽ ओकरा जब सबटा पाइन जहन गईर जेते तखन ओकरा। सनबैय बुझलियै साइन के खूब नीक से तते काल तक सनबैय ततबा काल तक बिलकुल। सॉफ्ट नहि भऽ जाय
क
तऽ ओकरा सनैत जेबैय सनैत जेबैय समय लगे छैय कनो मेहनतो लगे छैय ओहिमे
हँ हँ ओहिमे हाथ के कारीगरी छैय
हँ तऽ सनला के बाद एकदम जह ओ सॉफ्ट भ जेतैय तकर बाद की करबैय त ओकरा कनि काल छोड़ि देबैय छोड़ला के बाद चासनी बनेबैय बुझलियै।
हु अच्छा हाँ त ओकरा अथी फटौनके पहिले सान कऽ कनि काल छोड़ि देबै झैप
कनि काल छोर देबैय।
हँ ओहिमे किछ देबैय नहि सोडा तोडा।
नहि किछ नहि किछ नहि देबैय तहन फेर चास चाशनी बनेबै चाशनी बनेबे तऽ ओहिमे ऊपर में एकटा ब्लैक कलर के किछु किछु गन्दगी अबैत रहै जकरा सब के छानैत रहबै। जहन हँ जहन देखबै जे नहि चासनी आ बढ़िआँ बनि गेलै। बड्ड गाढ नहि हेबा के चाही रसगुल्ला मे।
ओ कनी पतले से
कनि पातर हेबाक चाही तऽ जहन खूब ओ बुझू जे गरम भऽ जेतै उबलऽ लगतै तहन ओ सभटा सनलाहा जे छेना के छलै गोली बनायल ओकरा सभटा क ओहिमे दऽ देबै आ चलबैत रहबै, चलबैत रहबै, चलबैत रहबै। ताबे तक चलेबै जाबे तक ओ पूरा रसगुल्ला अपन साइज और कलर के सेप मे नै आबै जेते।
अच्छा तहन ओकरा फेर देबै कखन बना क
कखन देबै मतलब? रसगुल्ला के फ्राई किया केल जेतय जे गुलाब जामुन के फ्राइ कैल जाइ छै ने?
अच्छा ओकरा खाली गोल गोल बना के ओहि मे दऽ दिऔ?
चासनी मे दए के ओकरा बॉइल करियऔ ओकरा उबालय पड़य छै। ह
अच्छा गुलाब जामुन के फ्राई के देल जाइ छै।
गुलाब जामुन के फ्राई कऽ के चशनी मे देल जाई छै।
आ जो रसमलाई बनेबाक हैत तखन?
वएह जे रसगुल्ला जे अहाँ बनेलियै य
ह
ओकरा रसगुल्ला मे ओहि मे बनबियौ घी मे सभटा के छानि लियौ आ बढ़िआ से पहिने दूध के दूध बनबि यो जाहि मे अहाँ चीन्नी दियो काजू पिस्ता, बादाम केसर ई सभ दऽ कऽ ओकरा मिलबयौ तहन ओहि ओहि रसगुल्ला के डुबा दियौ रस गारिक ओहि दूध मे ह तहन ओ भऽ जाई छै रसमलाई।
आ पीयर पियर कलर के किया रहे छै ओ तहन?
ओ केसर के देल रहै छै ने केसर के ज फुला के देल जाय छै तऽ केसर के गमकऽ और केसर मे रंग दुनू चीज अबै छै।
अच्छा दू रंग के केसर होई छै कि एकटा लालो होइत छै एकटा पीलो होइत छै?
नहि नहि केसर केसर जहन। नहि फूलल रहै छै तऽ ओ लाल रहै छै लेकिन जहाँ पानि मे देबै कि सट स ओ पियर भऽ जायत।
ओ पानि मे देलासँ ओ पीयर भए जाई छै।
ह ओरिजिनल बड्डि महग होई छै कहाँदैन एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपैए किलो छै। केसर।
बुझियौ कती किछु फायदा कारक हेतै ताहि दुआरे एतेक दाम छै।
एतेक महग छै जे अय लोकके एत इच्छा कहाँ एक किलो एक बेर मे किनल
एक पौआ के दाम ककते भऽ जाय हेते हजार रुपैआ से बेसी
एक पौआ के दाम कम से कम पच्चीससँ तीस हजार टका।
बाप रे बाप तऽ ओहने लोक सभ खा सकैत छै जिनका कऽ आमदनी ओहि तरह के हेतनि
आगी तऽ तऽ सएह ने होई छै जेकरा जेहन तरहक इनकम छै ओकरा ओहने तरहक खर्चो छै ने
से तऽ बात छैहे आब जरूरी पर तऽ लोक के जहन किनय के पड़ै छै तऽ ओ किनबे करे छै
लेकिन एकटा चीज और छै दुकान सभ मे आइ के डेट मे एक किलो रखे ले ओकरा लाइसेस के सेहो जरूरत पड़े छै ने जे अहाँ से बेसी नहि राखि सकय सकै छी आई काल सेहो छै सिस्टम।
कियाकि
अच्छा केसर मे लाइसेसो मंगै छै न
य सभ चीज के उपज कम छै ने तऽ उपज कम छै तऽ भाय ओहि तरह कानूनो छै ने,
आ कोन क्षेत्रमे ई उपजै छै,
कश्मीर कश्मीर मे बुझै छियै।
अ तहन तऽ ओतऽ सस्ता हेतै